ना य फोन कैट गेल रहे
ह फोन गेल रह गरिया दी घर मे कहलहु घरबास लागू ने पूजा पाठ सभ
ह कहने तऽ रहै जहिया अषाढ़े मे करबै लेकिन घर फसि नहि भेटैएा ने तऽ चना कते।
ओ घर नहि भेलै खतक
ओहो बच्चा सभ लए कऽ परेशान छै ओहो चाहे छै जे कखन जल्दी से सेफ्टी भए जाय सहरसामे
ह अपने अढ़त अलग बात रहे छै ने दोसर पर छोड़ने अलग बात खा जाई छै दोसर के कतनो करे के बाद ओ जस थोड़ी दे छै
ओ नहि नहि बुझल ये ओ नीतू कऽ रहल छै सीटे
ह
तऽ ओ अपनो लाइब्रेरी ज्वाइन कर लेलकै या बेटियो के साँस के ट्यूशन भेज दै छै तऽ बजै बुझलियै आ बेटा के छोड़ि दै छै एकदा पर अभी एकटा जे आबे छै कोचिंग सँ थाकल हारल आबे छै खेते कते कनिटा आराम करते क बच्चा मे लागल आ बच्चा ते कम बदमाश नहि छै
नहि जिम्मेदारी भाय जाय छै जे ओकरा देखने छै
वहा तऽ उम्हर जोन मित्री चले छै स वाला साथ चले छै बच्चे छै पले कत कऽ जलियए भी आदत
ह
ई जे कहे छै एकटा जे कहे छै जे हमरो लाइब्रेरी ज्वाइन कर दे के ठाकुर जी बुझथिन से बात कऽ
ह
अपन इहो अपन चलि जाय कते निश्चिन्त से पढ़ते कतहु घर मे कतौ पड़ भेले यै इहो हल्ला मे
नहि तहन तऽ अपन व्यवस्था करतै न
ओहा तऽ वएह गुरो छटपटबै छै जे कोनो जल्दी सिखा जतियै काज तऽ हम अपन सँ बाजू तऽ केना कही एखन छै टाइम।
हू तब तऽ लागे साओन भादव तब करत पूजा पाठ
हँ ओ बीचमे तऽ यौ ह यए एहि बीच मे गुरु आब के रहले रहे सरसा मे करे गर्वतनी गेलै रहे नहिरा
ह
ब फ ह तऽ फेर अछि बो आर रहै एक आ रहै तऽ फेरके खाना पीना के देथि
ह
एले रहै अपन टाम सभ बनाक खाना बनाकऽ कहलक करो भाभी जे एलहु जे ओहि दिना से ओ भोरे चिबिन मध लकरा वघ बना कऽ सब्जी ओ एकटा सब्जी लोहिया मे झोर जेना राखल आ एकटा रोटी सेहो तबे पर मोटका सभ के
हू
देख तब ऊपर सँ उतार के फोटो मे राखड़ बबा बग ओ हर ब रह
जल्दी जल्दी मे ह जे घर घर तब अपन तऽ रोटिओ कड़ा भए गेल हेते
ओ तऽ आर उठि छै बेजी
ह
तब फेर भुल गली तऽ ओ कह रे मम्मी के किीसने नै भै त पूरी बना दऽ परीक्षा कऽ तऽ
ह आर दो सभ बार ह नीक ल छै सभटा के गुड़िया दी बेटा बेटी दालि भात चोखा भुजिया ई सभ ज्यादा पसन्द करैत छै आलूके आलू बेसी पसन्द करैत छै ओ सभ
भऽ गेले हँ हेलो
कहलहु आलूके भुजिया अपना सभके बड पसन्द पड़ैत छै आलूके किछु भी
हँ यौ सभ भाय बहिन कऽ ठाकुरो
ह
आ लकऽ चोखा लक भुजिया
आ मेन छै दूधो दही नहि खाई छै
नै मछ फो मोस नहि खा छै तन बहिन कोत!
कोर्डटा बुझि गेलन।
हा घर मे कैरेट के कैरेट अंडा आनि केऽ राखल रहे छै। सत लोक कऽ भोग छै,
माछो जे ठाकुर जी ले आने छै जबरदस्ती या किया तऽ लोकोग के जे बाटी बाटी खाय छै, फर लोक तऽ य खोदी तऽ छै न ओहि दुआरे मछो लऽ आनल कऽ एक किलो कहियो कनलक तऽ तीन एक गोटा छोड़ ने मतै छै। नहि फल फूल खायत मे भऽ दही खात मे महूस?
बुझियौ ने,
ओ जिन सात हम फोन के भ छै सँ केस बड़ झड़े छै
ह ह
कहल झतौ ने एखने से बूढ़ वाला काज करबही तऽ केश नहि झड़तौ, नहि रसुन प्याज खाइ छी नहि किछु खाई छी घर के पौष्टिकिक के तऽ ठीके कहे छै दूधो ने ओथादाद दूध अधा किलो तीन किलो गे सुन्दर ठाकुरी, आ कोनो छोरी के मुँह मे नै नहि नीक लागे छै दही भोर गियो तऽ एकठो पूरो खायत। इहो दूध नहि पी,
ह ई बात छै करैवला आदमी तऽ काजे मे रहै छै एतम, अपना लेलऽ लोक के टाइमे नहि भेटै छै उह एखन हमरा नहि देखलियै बी दऽ देलियै
छोपने लनी तऽ क्यतर उधरे घर? हमरा पेट भैर खाना खेला के बाद दूध दह नय नीक
आसकतो भए जाइ छिय करैत करैत
आ नय नून तीमन खेला के बाद ने हमरा नय दूध दही ओते रहेया
ओ लागत सुआद चेल गेल मुह
हँ पेट भैर गेल तऽ ऊपर से दूर ढर दियौ पेट मे हमरा नय
भैय आयल भुकनी चाची ऐठ स
नय ओतऽ बेस ने,
कते राइत तक बैठत ये
की जान गेलियै आ जानै छियै हम कैह देबै गुम चाची के सब गप एखन ई जे लड़ाइ कैलके हमरा स यही दुआरे भोे भो अंगना चल एलो जतरा खराब भए गेल अ एक दिना बुकनी ज जीरा साँझके माछ पकरनेै रहे अचार तौरमे हाथ झाइप क तऽ ई की कहै लले ऐलै हे ग ओकरा रहुआ बाली डाइन सिखा देलकौ कि से जो डाइन पैड़लिह मनोजबा क कए दिह त हम कह देेलिय को चाची कम कही चाची ओ दिन की पड़ैत रहथिन अचरके तरमे हाथ दै कऽ कहलकै कनिया जे से मंत्र पढ़े ले बिसरि गेलिये रहे दिन में त वएह मंत्र जाप करे रहे
कहलियै कहलियै कहै रहे जे डेन सिखा देलकै भउजी
क
आँ अखन ओते जाय के बैसल छै लाज नय लागे छै
आय ककरो ठमनका परसाद खायत भैया डोर से नय
नय किछो देलो लेल नय खाइ छै लोक एठुा,
ना कहलके हमरा मना केने य